चीन
हँ स्वागवती रहु जय राम जी की
गोड लागि छी
खूब सुहागवती पुत्रवती रहलो ठीक छियै
हँ हम ठीक छी आहा
हँ ठीक छी
कीसभ होइ छलियै
किछ नई होइ छलै अखने जे दवाइ खा कऽ सुतल खेलऊ ने त सुता गेल
अच्छा अच्छा बढ़िए यइ तो आराम भऽ गेलै
हँ आराम भऽ गेलै अहाँ कहू अपन की करै छी अहाँ सब
नहि हमहूँ बैसले छलहुँ हेँ तऽ सोचलहुँ जे बहिन से बात कऽ ली
हँ निक केलो
तऽ आब अहाँ पूरा तरहसँ ठीक छी कि बहिन
हँ ठीक छी
लेकिन ई बहिन ई जे अहाँके ई बिीमारी भेल कैंसर एकर एहसास अहाँके पता केना चलल
पता अहाँके शुरू शुरूमे अहाँके ई जे कहबै दर्द करैत छै से दर्द नहि करैत छले आ दर्द नहि केलक लेकिन एकटा अहाँके की भेल तऽ छ अहाँ के छाती के ऊपर मे एकटा गाछ बनि गेल गिलठी भोगेल ओ गीलठी छूल तऽ अहाँके देखलहुँ तऽ डर पैस गेल जे चीज की भ गेल हँ
आबाज आहा के बन्द
आब अबैया
हँ हँ आबैया कहियौ केना पता चलल अहाँके ई बिमारी लए तऽ कैंसर बीमारीके पता अहाँके केना चलल
चलल एना जे अहाँके एकटा छाती नै अइ छाती के ऊपर मे
हँ
गिलठी भऽ गेल गिलठी भऽ गेल तऽ ओकरा देख खलहुँ दर्द तर्द नहि करै छलए तऽ ओकरा छुलहुँ तऽ अथि देखलहुँ तऽ डर पैसि गेल इ गिलठी किया भऽ गेल
गिलटी पैघ छलए कि छोटकी
छलै अहाँके जते टा सुपारी नहि होइया
तऽ ई अहाँके टाइट छलए आ कि एक तरहसँ ई मतलब लुच पुच लुच पुच छलै
लुच पुच लुच पुच करै छलए नै बेसी टाइटे छलए
मतलब ओकरा पूरा तरहसँ गोली नहि कहि सकैत छियै नै
नहि गोली नहि ओकरा गांठ गांठ लोक कहै छै जे कहै छथिन ई डॉक्टर बहुत एयलैए जलदी ई चीजके चलती आयल छै तऽ गेलहुँ अहाँके देखेलहुँ तऽ डॉक्टर कहलथि जे शक के बीमारी अइ अहाँके
एहि मतलब शकके बिमारी मतलब ई कैंसरके शिकायत भऽ सकैए
हँ हँ ई कैन्सरके शिकायत भऽ सकैए से ई बीमारी अहाँके अइ गेलहुँ तखनसँ तऽ अहाँके तऽ बुझले छी जहने डॉक्टर कहि देत ई तऽ बिमारी के नाम लैत देरी अहाँ के डर पैसि जाय छै
नहि नहि भगवान तऽ एहन बीमारी तऽ कोनो मुदैयओके नहि देथुन तऽ अपन के तऽ नहिए दुश्मन जे होइ छै न ओहि दुश्मनोके भगवान नहि देथुन
नहि देथुन बहुत दुःख भेल
तऽ फेर अहाँके पहिले अहाँ कोन डॉक्टर लग देखेलियै कतय
पहिले देखेलहुँ अहाँके राजनगरमे हम
अच्छा
शुरू शुरू देखेलहुँ तऽ दबाइ देलथि लेकिन कहलथि जे अहाँ मधुबनी सेटर हॉस्पिटल मे देखा लिया
तऽ ओहो दवाइ अहाँके राजनगर मे तो ओ दवाइ देने हेता तऽ ओ अपना हिसाबसँ कते दिनका दवाई देने हेता
ई राजनगर मे देलथि अहाँके पन्द्रह दिनका दबाइ जे ओ गाँठ जे हँ क कहलथि जे गाठ जे भ अइ अहाँके ई दबाइ खइयौ तऽ ई दबाइपर ज छूटि गेल अहाँके तऽ छुटि जायत गांठ होयत तऽ जँ दिक्कत कोनो इम्हर उम्हर वला भेल तऽ आ जँ ओ बिमारी हैत तऽ अहाँके जाँच करबय पड़त
तऽ फेर
फेर अहाँके जाँच करेलहुं फेर चलि गेलहुँ ओतय लिख देलथि ओ मोनोग्राफी जे
तऽ अहाँके पन्द्रह दिनमे अहाँके किछो नहि भेल ने
नहि पन्द्रह दिन मे किछु नहि भेल नहि छोट भेल ने पैघ भेल अहा के जेना लगेया ने कनि मि गीलठील जे रहे से हल्का प्लेन भऽ गेल तऽ हमरा भेल जे ई छुटि गेल लेकिन ई त छूटल नहि ई तऽ फेर गेलहुँं मधुबनी मधुबनी मे गेल तऽ खून तून लेलथि डॉक्टर साहब जाँच केेलाथ
तऽ खून टेस्ट मधुबनीमे अहाँके भेल
हँ पहिल बेर एकटा खुन हँ मधुबनीमे एक ता खून टेस्ट भेल तकर बाद अहाँके ओ खून टेस्ट जे भऽ गेल तखन कहलथि जे अहाँ दरभंगा जाउ
खुन टेस्ट में अहा के किछू सिकायत आइब गेल रहैकी
पता नहि आब ओहि डॉक्टरके हिसाबसँ की आयल से नहि कहब लेकिन तऽ ओहो हमरा कहि देलथ जो ओतअ मशीन छै न दरभंगा मे मोनोग्राफीके ओ करबा लिअ
अच्छा तऽ ई मधुबनीमे नहि छला ई मशीन नहि
नहि ओ मशीन नहि छलए मधुबनीमे फेर ओतय गेलहुँ तऽ फेर अहाँके तऽ तुरत बुझले जे डॉक्टरके फेरामे कते रहैत छै आदमी
हँ
परेशान भऽ जाइय
तऽ फेर अहाँ बुझौ ने राजनगर त मधुबनी गेलहुँ नहि आ मधुबनीके बाद फेर अहाँ दरभंगा गेलहुँ तऽ दरभंगामे फेर अहाँके कोन कोन टेस्ट भेल
हँ दरभंगा गेलहुँ लेकिन दरभंगामे अहाँके कहलथि जे गिल्ठीमे शिकायतइ ओहूठुमा लेकिन ओ हमरा नहि कहलथि पटना जाय लए अहाँके अपने ओ गेलखिन बौआ के बाबूजी
इ सब जे अहाँ के कहय छी अहाँ के इ टेस्ट जे अहाँ के दरभंगा में भेल से दरभंगा दरभंगा मे अहाँ के खून टेस्ट भेल कि मोनोग्राफी भेल दरभंगा मे फेर की सब भेल
दरभंगामे अहाँके मोनोगराफी भेल
अच्छा फेर ओ दरभंगा मतलब फिर मधबनीमे अहाँ डाक्टर के देखेने हेवय कि दरभंगोमे डॉक्टर
नहि नहि फेर मधुबनी नहि गेलियै दरभंगा जान गेलियै दरभंगे मे जे मधुबनी वाला जे चेकअप उ दरभंगा वला डॉक्टर देख लेलखिन्ह कहल खिन
अच्छा तऽ दरभंगा वला डॉक्टर देखलखिन
हँ फेर ओहो उठूना खून जांच लेल त ओहो मे फेर ओहो मशीन लगाक सौंसे
तऽ ओतौ खून टेस्ट लेलखिन नहि तऽ दरभंगामे मतलब दुःख पकड़ा गेल रहै की
दुख हँ ओहो कहलखिन शिकायते
अच्छा
लेकिन दरभंगा मे बड़का बड़का मशीन नहि ने छै
लेकिन कोनो बात नहि बहीन मतलब डॉक्टर सभके जे छनि से पकड़ि लेबे केलखिन ने डॉक्टर के जे तरीका के दुःख दुख होइ छै से दुःख अहाँके बुझियौ तऽ दरभंगामे पकड़ा गेल
पकड़ा ह गेल
टेस्ट केलखिन डॉक्टर स टेस्ट अहाँ के टेस्ट मे पता चलि गेल अहाँक बीमारी के नाम जहाँके ई बीमारी मतलब पूरा चानंस य जे य अहाँके
ह
से पूरा तरहसे अहाँ बुझल फेर दोसर डॉक्टर लग तेसर डॉक्टर लग ओ देला जे जाहि जाहि जगहके जे बिमारी होइ छै से तऽ उएह पकड़थिन ने सएह डॉक्टर
हाँ उएह डॉक्टर पकड़थिन
अच्छा तहिके बाद फेर
तहि के बाद हमरा अपने ह कहलखिन जे हम पटना चलि जाय छी हुनका एक टा पीसिया पीसिया नहि होइ या पीसियो
पीसियोत भाए हाँ हाँ पसियोत भाए दीदी के बेटा
दीदीके बेटा तऽ उएह कहलखनि जे भाईजी इम्हर अमर अहाँ भौजीके नहि करियौन
हाँ
चलि जाउ महावीर कैंसर दोकान अस्पताल पटनामे
भगवान बनि जाइ छथिन ककरो ने ककरो सहारा फेर ओ दीदी के बेटा अहाँके ओतुका ओ डॉक्टर के हॉस्पिटल लए बतेलखिन
हाँ सुनैत तऽ हेबे करबै ओ नाम हेबै सुनैत पटनाके नामी छै ओ
नहि बुझली बहिन भगवान कहियौ जे ककरो एहन विप्त नहि देथुन हाँ नहि तऽ आइ नहि बुझलै बहिन ककरो ई तरीका के ककरो देख देखने नहि छलियै आब अहाँ ल सुनलहुं तऽ जे चीज मे जे जाइ छै तहने लोकके कोनो चीज के पता चलैत छी ना बहिन
हाँ उएह पता चलै छै
तहन ओ ओतय बहुत बड़का हॉस्पिटल छै ने
बहुत बड़ा हॉस्पिटल लेकिन जखन जाइत छी छियै बहिन तऽ ओहिमे अहाँके की होइ छै देखैत देरी आदमी सबके जे देखै छियै तऽ अपन दुःख बिसरा जाइत छै
ओहो दुनिया
होइत देरी
जतहि जाउ आ जएह दुःख लए जाउ इलाज करबय लए ओतहि अहाँ देखबै जे दुनिआके भीड़
दुनिया के भीड़ बाप रे एहन भीड़
की खा रहल छै अखन जे ताहि से लोक के एते बीमारी भऽ रहल छै ने तऽ पहिले कहाँ ककरो त ई बीमारी होइ छै
नहि नहि लोक कहइ छलै जे नहि लोक की खाई छै गाँव घरके लोकके किछु नहि खाई छै ओकरा सबके बिमारी नहि हेतै आ गाँवों घरमे इएह हाल छियै
तै ने ओहिना ताहिमे देखियौ तऽ ई बीमारी तऽ हर कतहु छै लेकिन ई बिमारी बहुत तेजीसे जेना लाग छै बढ़ि रहल छै य ने बढ़ि रहल छै पता पहिले तऽ नहि सुनै छलियै ककरो ककरो बाहर बाहर मे सुनै छलियै जे ककरो किछु एना भ गेलै स मे ककरो एक टा दूटा आब तऽ हमरा लागैये सौ से भगवान बीस टा तीसटा के कहिये देलखिन ई बीमारी
बहुत आदमी के ई बीमारी कऽ दै छथिन जकरे नसीब जोड़े छै पहिले माँ सब नहि कहै छलखिन हे
हाँ
पार खराब होइ छै तऽ बुुरिया जाइ छै तऽ बाल बच्चा दुखीमे हरदम जे मम्मीे की हएत नहि हेएत माँ के की हैत
कोनो नहि बहीन भग भगवान पर भरोसा राखू भगवान जकरा कहै छथिन न ओ भगवान जतय छथिन तकर इन्सानके किछु नहि भऽ सकैए बुझलियै खाली अहाँके जे अपन द वाइ यै से टाइम टेवल खाइ छी दवाइ कए बेर चलया बहीन दिन पूरे दिनमे अहाँके
तीन बेर चलैया तीन टाइम के दबाइ
तीन टाइम के मतलब भोर के यऽ दुपहरिया के यऽ राातिके
हँ तीन टाइम के दवाइ देने यै तीनू टाइम अहाँ खा लिअ एक बेर नओ बजे खा लिअ एकबर जेना आब आब खायब साढ़े तीन बजे तक आ तकर बाद दस बजे रातिमे खाएब
नहि नहि बढ़िआँ अपन ध्यान राखबनि जे जेना टाइम टेबल देने यइ तऽने ओ टाइम टेबलके बढ़िआँसँ करू देखबै न कहैत छै भगवान कहै छथिन जे शंकर देथिन तऽ देथु लेकिन उबरासो तऽ वएह करथिन
उगरास करै छथिन तै ने कखननोे तऽ मोन दुखी भऽ जाइए भगवानपर जे भगवान किछु देखऽ नहि देलथि से एते मोन खराब कऽ देलैथ तखन तऽ कहै छियै लेकिन हमर छोटकी बहीन जे छथिन तऽ ओ कहै छथिन धीरज राखू उएह कष्ट देलखिन हेँ तऽ उएह उभारथिन
बिलकुल बहिन हमरो ते इएह सोच यै इ अहाँ के छोटकी बहिन जे कहे छथि बिलकुल सही कहै छथिन एहि दुआरे की जे जे भगवान जे संकट दै छथिन ओहे हारथिन हुनके हाथमे छ ने हरण ढरन तऽ उएह छथिन उएह हरथिन
उएह हारथिन
की छी हम अहाँ त मिट्टी के बनल छी जाय के त' एक दिन यैहे लेकिन कियो पहिले भ भोगैया केओ बिन भोगले जाइया तऽ भगवान केतबा कह एत देख दीयै जे ई नहि कहै छै केओ जीवऽ लए एला लेकिन ओएहेमे सबकिछु
हूं
हँ लेकिन कोनो नहि छै तऽ इलाज एखन अहके बढ़िआँसँ स्टार्ट भऽ गेलियै
हँ